हेलो
की हाल चाल छै यो
हँ हँ हालचाल तऽ ठीक ठाक हालचाल एखन तऽ वर्षा के मौसमे अछि एकदम
हूं बड सुन्दर कऽ देलकै समय एखन दिनानुदिन पहिने तऽ अपना सब ओतऽ जे बाढ़ि अबै तऽ बाढ़िमे जे छै से भसिया भसिया क माछ ह बड मलाह सब सगे हमहुँ सब कखनो काल के माछ मारय ल जाइय धड़िया पहिर कऽ ओ बचपना के समय बड़ा याद अबै छै आओर
आओर अखनियो बारिश जे भऽ रहल अछि से अखन तऽ ओना एम्हर रुकि रुकिकऽ हल्का हो ये लेकिन गाम घर मे सुन छियै जे वर्षा बढ़िआँ भेलैए
हुं बढ़िया वर्षा होइ छै नक्षत्र के अनुसारे होइ छै एखन तऽ आर्द्रा छै
हँ आरदरा आब ओना शायद खतमे होयवला हेतै
हूँ हूँ हूँ
लेकिन आर्द्रा छलैया आद्रामे नक्षत्र के पानिके तऽ कहैत छै जे फसल सभके लेल खेती बाड़ीके लेल बहुत नीक छै मृत हँ
बीया बैल अथी सब जन बनिहार सब ओ बड छै किसानसभ जे छै जे ओसभ बीआ बैल पड़ैए हुं हुं धानक बीआ जे छै से ओ पाड़ैए आओर
एखन तऽ बहुत हँ
धान रोपयके होइ छियै सभटा बात होइ छै
हँ बहुत जगह तऽ आब धान रोपनाइ शुरू भऽ गेल छै बहुत तऽ रोपाइयो गेलैए
हँ हँ हँ
तऽ वर्षा भेलैए तऽ से एकटा भेलैए जे फायदा
हँ फायदा भेलैए वर्षा भेलैए अलग अलग नक्षत्र के अलग अलग छै ओकर विशेषता छै आओर एहि कालमे जब पाहुन परख एखन आमक समयमे जे पाहुन परख अबै छथिन तऽ पान अथि की कहै छै ओकरा हुनका दही दही आम चूड़ा ईसभ भेटै छनि भोजन करय लै आओर एखन तऽ व्रत धारिओ सभके छनि सएह जे फल फलहारीके मालदह आम कड़कड़ा के दियऔ एकदम
न मालदहके समय आब खतम आब तऽ कलकतियो आबि गेलै बाजारमे
हँ कलकतिय आबि गेलियै तऽ ठक मालदह भेटै छै पटना के तऽ आम सेहो सुप्रसिद्ध छै ओम्हुरका क्षेत्रके मिथिलांचलसँ बेसी मिथिलाञ्चलमे तऽ छैहे भिन्न भिन्न प्रकारके मगर एम्हुरका आम सेहो बड़ा होइ छै बहुत सुन्दर बहुत जे छै से बाहरोसँ अबै छै तऽ अलग अलग क्षेत्रके अलग अलग महत्व छै आओर अलग अलग समय एक अनुसारे सबटा होइ छै मगर मिथिलाञ्चलके जे छै अपन जे छै से ओ ओरिका लऽ कऽ जे छै ओरका लऽके के दूध के गार क के आ ओ दूध के गाढ़ क के ओटि काललके जे होइ
आ ओकर ओकर जे दही दही पौरल गेल
ओह
आ ओ आ ओ माटिक बरतन माटिक छाँछमे ओकर ओ जे दही होइ छै ओकर अलगे स्वाद होइ छै एकदम हूं एकदम ओ मतलब कट्ठम होइ छै
हँ हँ कट्ठम टाइप कऽ होइ छै तऽ हूँ
महींषक दूध के बढ़ियां से गाढ़ क के जे पौरल जाइ छै त ओठम दही भेल आ तहि पर जे ओ चूड़ा आ आम
ओ हँ ह ह महो मोहर होइ छै महो मोहर रहै छै हूँ आओर एखन बरियाती सभके सेहो स्वागत ह अखन बरियाती सब के सेहो जे स्वागत होय छनि जे तऽ
हँ आब तऽ ओना सौरा सौराठो लगन आब शुरू भऽ गेल फेर
हँ सोराठ के जे सभा छै सभागाछी मे बहुत सुप्रसिद्ध छै ओ पूे मिथिलाञ्चलमे जहन पूरा लगन समाप्त होय रहै छलैया तऽ ओ सभा गाछी मे होइ छै शुरू आ ओतय से पढ़केऽ जे छै लऽ कऽ आ बस तुरन्ते विवाह दान करा कऽ सभटा बात समाप्त भऽ जाइ छै तऽ बड़ा
हँ ओहिठाम फ फ बहुत जल्दी जल्दी सभटा चीज भऽ जाइ छै ओहिठाम
हँ तैयारे रहै छै सब चीज बड़ो तैयार बड़ाागतो तैयार कनियागत त कनियागत लोगन जाइ छथि ओहिठाम वर तकय लए कथा पता किछो नहि सीधा गेलहुँ ई बर हमरा पसिन्न भेला हे तऽ ई की करैत छथि भाय? सभटा गप्प
तप भेले
हूं हूं
आ फाइनल निजगूत भ गेलै ओहीठाम सँ अपन विधागत तैयारी पहिलेए सँ केनहिए रहै छै
हँ हँ हँ हँ तकर बाद अपन
जल्दी जल्दी अपन बियाह दान सम्पन्न भऽ जाइत छै
विवाह दान सम्पन्न भऽ जाइ छै आ एकटा रहैत छै विवाह नव विवाहिता के एकटा रहै छनि आ स जेकि हमरा सौराठ सभासँ विवाह भेलए इहो एकटा प्रासङ्गिक बात होइत छै हमेशा एहि चीजके सराठ सभा हम गेल छलहुँ ओतहिसँ हमर विवाह भेल तऽ सभदिन ओ बुढ़ारी व्यास तक हमरो एक दू गोटे सम्बन्धित में छैथ जे कहे छथि हमहू सरा गेल रही हालकि हुनका घर कथा से विवाह भेल रहन कथा स्थिर क क विवाह भेल रहेन त इ सब होय छैन
लेकिन पहिले बहुत सौराठ सभामे बहुत होइत छलैए आब ओना कम भऽ गेलैए लेकिन पहिले बहुत होइ छलैए जे ओतइ सँ बिआाह मतलब निजगुत होइ छलैएा
इहो एकटा बड़ा प्रासंगिक
आब धीरे धीरे कने कम भऽ गेले
हँ आब तऽ लगभग आब हम हँ सौराठ
बहुत हँ बहुत कम भऽ गेलैया लेकिन तैयो एखनिओ किछु होइ छै आओर बहुत हँ किछु किछु होइत छै एखनियो कैटा
त बात ई छै जे कि
आ ओ इएह महीनामे होइतो छै इएह मासमे
एहि मासमे एहि मासमे होइ छै आ डेली नित्य प्रति छै जे कि ओ बड़ अपन अगल बगलमे कतहु रुकला कोनो सर कुटुम्ब ओतऽ रुकला आ भोरबा मे खूब ब बढ़िआँ सँ अपन तैयर भऽ कऽ हं घो धोती कुर्ता पहिर क बैसलाह। जे हमर विवाह हैत आ हम पढ़िके बैसै छथि। आ जब विवाह नहि साँझ तक ज कुटुम्ब नहि कोइ पुछलखिन तऽ मँँ मूँह बना कऽ वापस चलि जाइत छथि। मुसिया के जे जा विवाह नहि भेल हमर आइ नहि ठीक भेल कतहु आइ विवाह। आ की हैत काल्हि से फेर। फेर नहा सुोनाे अपन साबुन यमुन लगाके मुँह चिकन चुनमु कऽ के जाइ छथि जे लोक पसीन करत हमर मुँह के देख के। फेर जाइ छथि आ फेर हुनका लोग देखै छनि ई लड़का की करै छथि? भेले ते बड़ बढ़िया त फेर साँझ मे अपन गेला अपन घर यो ओ लगे नहि भेल की हयत आ बियाह होत कि नहि हयत एहि बेर सेहो बड़ा मुश्किल छैय।
शायद सात दिन की दस दिनक होइ छैय।
दस दिनका होइ छैय आ बड़ा हँ। बहुत छलैया इहो जगहके सुनबामे अबैया जे एकटा पाकड़ के गाछ छैय जे सवा लाख ब्राह्मण जे पुरे छलाह ओहिठाम तऽ ओ अपनेआप छलियै ओ गाछ जे छलै पाकड़ के से तऽ ओ छलैया ओकर आओर हू तब ओ दरभंगा महाराज दरभंगा म ओटा ओहिठाम मंदिर सेहो बनौने छथि।
खिन हँ हँ दरभंगे महाराज तऽ ओकर अध्यक्ष किछु छलखिन हँ।
ओ अध्यक्ष छलखिन ह ओ।
ओनाहियो मैथिल महासभा के तऽ दरभंगे महाराज छलखिन अध्यक्ष। यैह तऽ मैथिलीके तऽ यैह आगू बढ़ेलखिन। जे महाराज कामेश्वर सिंह जे छलखिन हेँ।
हँ हँ हँ
ओ सबसँ बेसी मैथिलके मिथिलाके विकासमे
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से रामेश्वर सिंह दरभं दरभंगा महाराज मे महाराजा रामेश्वर सिंह जे छला हा मिथिला के व्त विकास पर बहुत जोर देलखिन बहुत सारा विकास केलखिन ओ मगर भारतवर्षमे जहन आजादी भेलै तहन
ओ तऽ बहुत जगह के ओ केने छथिन। बहुत जगह मिथिला के ओ बहुत जगह हरेक जगह ओ बढ़ावा देलखिन बहुत जगह ओकरा आगू बढ़ेलखिन।
मुदा एकटा बात बड़ा महत्वपूर्ण छैय। जे हुनकर सभक बादमे मिथिलांचल के विकासके तरफ आब जे प्रयास लोक करैत छथि ओ बहुत सराहनीय और बहुत गौरवान्वित करै वाला गप्प भेलै ई।
नीब ओ द देने छड़थिन ने।
ह निब ओहे देने छलखीन ह।
तऽ वहै देलखिन आगू बढ़ेलखिन आब धीरे धीरे ओना बीच मे किछु दिन बहुत शान्त रहलै। नहि ओतेक होइत छलैया। प्रयास लेकिन आब फेर प्रयास शुरू भेलैया।
मिथिलांचलके सर्वांगीण विकास करय के वास्ते सबके लागऽ पड़ते तेहन ई सब जे परम्परागत छैय व्यवहार बनल जेना विबाद दानके भेलै हर तरहके उपनयनके भेलै भरि साल पाबनि तिहार होइ छै ईसभ केना बचल रहतै एहिपर लोकके जे छै से ध्यान देबाक चाही आओर आबयवला पीढ़ीके वास्ते सीखयके वास्ते ई प्रयतन करबाक चाही जे केना लोक सीखय एहि चीजके आओर एकरा बना कऽ रखयके छै जे मिथिलाके ईसभ धीरे धीरे परम्परा कम भेल जा रहल छै एहिपर प्रयत्न करबाक चाही
बहुत चीज आब कम भेल जा रहल छै तकरा आगू बढ़ै हलो ओना बहुत गोटे बढ़बैयो के प्रयास मे छै आ कऽ रहल छैथ
एखन हाल फिलहालमे तऽ नहि छथि एकटा छलाह डॉक्टर श्रीपद सिंह हो किछु किछु किताब सभके सेहो ओहो लिखने छलैहै आओर प्रयास कयलनि जेकि धीरे धीरे एकर विकास होइ मगर अपने नहि रहि सकला सेवानिवृत करलाके केलाके बाद जे छै सेवा सेवानिवृत भेलाके बाद निधन भऽ गेलन पिछले साल
हँ ओ पिछले साल तऽ देहावसान भेलन
देहाव सान भेलनि हुनकर ओ छठिक दोसर दिन जे छै चलि गेला ओ बहुत लोकसभ भेला एहि एहिके वास्ते बहुत प्रयास भेलै बहुत तरहके बात भेलै आओर एखन तक लोकसब आब धीरे धीरे एकर हेतै
हँ जागरु किछु किछु उत्थान करयके लेल जागरूकता तऽ भेलैयए आ करयके प्रयासो कते गोटे करै छथि ओकर
हुं हुं मगर समय लगतै कनी
समय हँ हँ फेर आगू बढ़तै
हुं एक से एक कवि भेला एक से एक क्रांतिकारी सब
पहिले सबटा मिथिलेमे भेलैथ बहुत एकसँ एक से एक खेला है
हूं हूं सही बात छै भगवान राम सेहो एला मिथिले मे विवाह दान केला जनकपुर धाम मे सभटा एतै भेलै आओर एतुका जे मर्यादा छै एतुका जे प्रतिष्ठा छै से एखन तक बचल छै बहुत किछु छै एखन एहन बात नहि छै कहि तऽ कहि ओकरा रक्षा करय पड़तै
आगू बढ़बे के तऽ प्रयास करैये पड़तै
समयके समयके अनुसार डिसाइड सभटा निर्णय कैल जाइत छै आओर ओहि निर्णयके आधारपर सब कहै यदि समर्थन रहतै तऽ जरूर विकास हेतै मिथिलांचल के आओर ओहिमे सभक सहयोग छै
हँ सबक बिना असगर असगरे तऽ कोइ नहि कऽ सकैत छै
नहि कह
तहन तऽ सभक सहयोग होइ छै तखने आगू बढ़ैत छै
बीचमे दू तीन जेनरेशन जे छै दू दू जेनरेशन जे छै से बाहर गेलै ओ एहि दुआरे के जे कनी गरीबी छलया कनी अभावग्रस्त रहित चूँकि खान पान पर बड़ जोर रहै बहुत तरह के बात रहै मगर आब धीरे धीरे फेर जहन सम्पन्
कए टा तऽ हमरा सबके एहनो भेटलै हँ जे दूटा जतय हम छी ओइ संस पटना मे अबै छै जे बाहरसँ पढ़ै लए तऽ कए टा एह